हलो, हरीओम बढ़िया बढ़िया तव्हां ॿुधायो?
बढ़िया बढ़िया और
हा हा हाणे तव्हांजो मैसेज आयो त मां चयूम तव्हां सां करे ॻाल्हायां, कया थी पई लॻे ई नथो कंहिंखे बि अलाए छो
अॻे नेटवर्क नथो मिले। हा अरे नेट बारिश जे कारण ॾाढी अच्छा अच्छा याने बारिश जे कारण दिक्कत थी अचे सुबह जो बि कहि
हा हा हाणे बि आवाज़ थोरी ईअं ई थी कटिजे न
हिकदम करे पई बिल्कुल बि हा
हा हा
ॾींहं जो सुमंदा वुमदा न आहियो छा? हम, ॾींहं ॾींहं जो सुम्दा
हाणे पेकनि में आयल आहिया त न सुम्हंदी आहियां। पैकनि में आई आहियां घुमण हा त न सुम्हंदी आहियां।
पर छुटियूं त ख़तम थी वयूं आहिनि तव्हां देरि सां विया हुयव?
त त मुंहिंजो बाबू चङो वॾो आहे न
अच्छा अचछा अ स्कूल जी टेंशन न हूंदव
टेंशन आहे कॉलेज में आहिनि न हाणे
हा अच्छा अच्छा अचछा त पोइ ठीकु आहे पोइ त कॾहिं बि वञो आराम सां
हा हा ऐं छा चइबो आहे वॾी दीदी वृंदावन में रहंदी आहे न
अच्छा अच्छा
त उहा वरी हुनखे छुटी उहा टीचर आहे हुनखे छुटी न मिलंदी आहे हा त उह वरी हाणे आई टिनि सालनि खां पोइ आई आहे उहा
अच्छा टिनि सालनि खां पोइ आईआ। त पोइ वरी ठीकु आहे न पोइ वरी हा दीदी सां बि मिलण थी वियो
दीदीअ सां मिलण जे करे मां बि चयो मां बि लेट ई थी वञा।
हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही आहे पूरी असांजा ॿार छा नंढा आहिनि न त वरी असां त छुटियुनि में ई वञी सघिबो आ। यानी ईअं वञी न सघंदा आहियूं नंढे ॿारनि सां वरी हे मुसीबत आ। कीअं व इ ई ॻाल्हि आहे हा हा हा और मां वअ सुमंदी आहियां पो वरी अॼु जीअं मां थोरी हाणे ॿार खे हने हिकु टूशन छॾे आयमि त हिकु ॾींहुं मो मोबाइल खयों त यानी मां चयो की कोई मैसेज करे ॾिसां कोई हुजे म तां ॻाल्हाए वठे।
हा- हा।
करे मां ॻाल्हायो।
हा, तव्हां तव्हांजो मैसेज भर
हा, हिन ग्रुप मुं छा ॾाढा जेनट्स बि जुड़ी विया आहिनि न त हिन करेे मां स्पेशली लिखियो कि कोई लेडी हुजे त हुन सां ई ॻाल्हायां।
मां बि न मां बि उहोई ती लिखां मां बि उहोई ती लिखां कोई लेडी हुजे त ॻाल्हाइव, जेंट्स सां छा ॻाल्हायूं?
छा ॻाल्हायूं, छा ॻाल्हायूं, हे त छा वरी असांजे लेडिसूं त आराम सां ॻाल्हाए ता सघूं न ॿारनि जे बारे में घर जे बारे में हा- हा कुछ बि ॻाल्हाए ता वठूं। जेन्ट्सनि सां छा ॻाल्हाईंदासीं हुननि सां ॻाल्हाइण में बि शर्म अचे। न हा हा और हा तांजो कॉल लॻे त थो।
वणकर
मांखे ॿ ट्रे ॾींहं थिया आहिनि मुंजो कॉल लॻे नथो यानी की मां ॻाल्हि कॉल अच अचे तो त मां ॻाल्हाए सघां ती पर लॻे नथो मुंहिंजो कॉल। कंहिंजो बि हा जा पो वरी मां हो फोटो जो हूंदो आ न मां ग्रूप में शेयर कयो की भई मांखे अञा ताईं कोई वर्क त मां या टास्क न मिलयो आ अञा ताईं त पो इयं आ न पोड़ी जें पोड़ी मांखे जोड़ियो आ न जें मांखे ॿुधायो त हुन चयई की भल भले हा न की कोई बि तव्हांखे कॉल करे न त भले हो ई अटेंड कयो भई हुननि सां ई ॻाल्हायो जेसि ताई तव्हांखे कोई टास्क मिले हम्म- त माना
सम्झ मां बि आ न कल्ह ई कयो आ जॉइन।
अच्छा कल्ह ही कय कल ही कय और वरी कॉल लॻेव तो तव्हांजो? हम्म
कल्ह ई लॻी वियो कल्ह ई सुबुह ॿिनि टिनि सां ॻाल्हायो।
अच्छा ॿिन ट्रिन सां ॻाल्हाय वतव, मुंहिंजो त लॻे ई नथो।
हा, कल्ह ॿिनि सां ॻाल्हायो त ॿिन वरी मांखे ॿियनि ॿिन कयो मां करे -करे ॻालायो मानि। हाणे मां तव्हांखे कई आ न तव्हां वरी इन ई नंबर ते मांखे कजो ॾहें मिंटे खां पो।
हा- हा- हा -हा- हा, पो वरी ठीकु आ लॻे त ॻाल्हाए न पर मुंहिंजो लॻे ई नथो मांखे समझ यां थी सघदो आ मांखे सम्झ में न ईंदो हुजे की कीअं लॻाइणो आ, करिणो आ?
न हुन एप में ई वञी करे लॻाइजो, जंहिंमें फोन आयो न हाणे तांखे।
हा- हा- हा।
उन में ई वञी करे लॻायो तां नंबर मुंजो डायल कजो।
हा- हा -हा, अच्छा।
लिखी हा उते ई लिखजी ईंदोव न। तुरंत डॉयल कजो ल करे -करे। हा हाणे मांस हाणे मांसां ॾह बारां मिंट ट ॻाल्हाए पो बसि तां तुरंत कजो।
अच्छा।
हा -हा, ईअं इअ पंज कैंजी पंज तव्हांखे करिणा आहिनि।
हा पंज चवन था न हिक ॾींहं में पंज कॉल याने पंजन ॼणन सां ॻालायो या अचे या या कुछ ईअं टास्क पूरो कयो याने सतटीह काल
हो भी करे तां खे
हा हा हा इहा सतटीह कॉल करणा आहिन हा सतटीह कॉल चइन था करणा आहिन यानि इहें
अच्छा अच्छा हा उहोई उहोई ॻालाइण सां हिक ॿिए सां समझ में ईंदो न की कीअं कयो कुछ समझे ई न त मुंखे बि न पियो समझे मुंखे अञा ताईं बि चङो नथो समझे पर हाणे वरी बि जहिं मांखे ॿुधायो आ त मां थोरो वरी ध्यान सां कयां थी हाणे
अच्छा अच्छा जीअं कयो थव हो ॾाडे टाइम को जुड़ियल हूंदा हा न हिन ग्रुप में हा न, इहो व
चम थी वेंदो टास्क इहो
अच्छा हफ़्ते में थी वेंदो ख़त
हा वरी ॿी भाषा ईंदी थव त ॿिए भाषा में लॉग ऑन कयो हुनखे
अच्छा ॿिए भाषा में अच्छा पोरी त कोई पोइरी ईअं को कंहिं माण्हू सां ॻाल्हायो त हो चए पियो की पोइरी यानी की कुछ यानी की त सिंधी देवनागरी कोई लैंग्वेज हूंदी आ त पोरी कोई असां हाने सिंधी देवनागरी हो ईंदी थव तां खे ईंदी थव जें खे हो जंहिंखे ईंदी आ न उहो हुनजे लाए ॾाडो बैनिफिट आहे। जंहिंखे हो ईंदी न त पोइरी हिक पैराग्राफ कोई ॾींदा असांखे हिंदी में त हुनखे पोइरी असांखे हि सिंधी देवनागरी में ट्रांसलेट करणो आ त हो असांखे सु सुठे नमूने टास्क पूरो कयो त हुन टास्क में सुठो आ यानी हुन टास्क में सुठो प्रोफिट
देवनागरी कंहिंखे हो जेका सिंधीअ में शब्द लिखी हिंदी हूंदो पर सिंधीअ में शब्द लिखियल हूंदा आहिन उहा देवनगरी
हा उहई हा वई वई वई सिंधी में लिखियल आ हिंदी
इंदी आ
ईंदी थ व तां खे? तां खे ईंदी थव त जीअं आ न असां न ईंदी आह बिल्कुल भी अगर हो तां खे ईंदी थव न त उहो ॾाडो सुठो थव तांजे लाए तां पोइरी इ
जीअं हिंदीअ में वर्ड लिखियल आहिन ऐं पढ़णो सिंधीअ में आ
अच्छा अच्छा अच्छा
त उहा देवनगरी थी वई न
हा हा उवई वई लैंग्वेज वई चेंइन पि की हिंदी टाइप ई हूंदी आ हेठि हलंत वलंत लिखियल हूंदा आहिन त चयईं की हू हिक पैरेग्राफ ॾींदा वरी उहा पाण खे सिंधी देवनागरी में ट्रांसलेट करणो आ त अगर हो जंहिंखे ईंदो आ न उ ॾाढो न प्रोफिट वारो हूंदो आहे जीअं मां जंहिंस जुड़ी आ न त हो हाणे हे ई कम थी करे पई हो हे पांहिंजन ॻालाइण वारो टास्क पूरो करे छॾियो थई त हाणे हो ट्रांसलेट यानी ट्रांसलेट करे थी पई हो
तां हिक मिंट मां इअं कजो न जेका देवनागरी लिखंदी आ हुनखे चइजो मूंखे वाट्सप ते तव्हां हिकु मोकिलजो त पेज मां ॾिसां
अच्छा अच्छा हा हा मां ॿुधाईंदी
सम्झी वेंदा त पो मां उहो कंदमि।
हम हम न न पहिरियों हे हो पाण ई ॾींदा टास्क असां पंहिंजी चॉइस सां न वठी सघबो आ।
न न हुनखे चइजोस याने देवनागरी जी लैंग्वेज कीअं हिकु पेज मूंखे व्हाट्सअप ते पंहिंजो मोकिले ईअं कजो हा वॉाट्सप ते मुंहिंजे ते तव्हां ई मोकिलिजो हुन खां वठी करे त मां ॾिसां कीअं आहे करे मूंखे यादि आहे की न मां ॾिसां पढ़ी।
अच्छा अच्छा अगरि होह ईंदी पो वरी मां बि तव्हांजो नंबर सेव करे छॾंदमि मूंखे बि कोई दिक़त थींदी त मां तव्हां खां पुछी छॾदमि हन ह हा चई की होन टास्क में वधीक में प्रोफिट आहे की हो जन्हिखे ईंदी आ त मां परी चयऊं कि पर मुंहिंजो कॉल लॻे त सही कंहिं वट त कंहिं वटि कॉल लॻंदो तॾहिं वञी करे हे सतटीह कॉल जो टास्क पूरो थींदो न न त पो वरी हे ई न पूरो थींदो त ॿियो टास्क कोई मिलंदो ई न हा हा जेसि ताईं हीअ सत्र टीह चवनि था की अठ ॾींहंनि में पूरो कयो पंद्रहनि ॾींहंनि में
मूंखे मूंखे मराठी बि ईंदी आ
अच्छा मराठी? कॾ में ईंदी आहे
हा, पूरी टोटल मराठी ईंदी आ।
अच्छा ब्र महाराष्ट्र साइड रहंदा छा तव्हां
उथदी आहिया मां हा
अचछा अच्छा अच्छा अचछा हा बढ़िया आहे
पूरी मराठी हलंदी आ न लॻभॻि एटी परसेंट मराठी आहे।
अच्छा अच्छा एटी परसेंट हा मराठी आहे न हुते त हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा।
अंटी आ उह बि मराठी आ ऐं जाते माजा पैका आहिनि हुते बि ज्यादा पंज साल त असांखे मराठी सब्जेक्ट हुयो ई
हा हा हा पो वरी स्कूल में त हूंदो ई आ न मेन
पं आसे पासे वारा बि मराठी रहंदा हुया किराए सां त सभिनिनि सां मराठी में ई ॻाल्हाईंदा हुयासीं असां।
अच्छा
मराठी जी भाॼियूं वाॼियूं बि चाढ़ण ईंदियूं आहिनि असांखे
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा असां सिंधियन में से वॾी सभुको वॾी सुठी क्वालिटी इहा ई हूंदी आ न की सभई कल्चर खे एक्सेप्ट करे छंॾदा आहिनि जो
हा, इहा ॻाल्हि आहे बस बस बस हा
सभु कुझु ईंदो तनि उननि खे, हा न
में रहंदी आहि न त हुते माँ माययुनि सां मराठी में ॻाल्हाईंदी आहियां न सभु पुछंदीयूं तव्हां काथां जा आहियो? मां चवंदी आहियां गोंदिया जी चईती त गोंदिया में हेॾी मराठी हलंदी आ, मां हा की तव्हांकेॾी सुठी था ॻाल्हायो, मायूं इ मराठी में सां अनि ॾाढी बढ़या ॻाल्हंदा आयो।
अच्छा, त हिय जाते रहे त उ कल्चर खे माण्हू धीरे- धीरे नन छ
अपनाए थो, अपनाए थो, सही अंञा मूंखे बंगाली सिखण जी छा जे असांजे हिते बंगाली बि ॾाढा रहंदा आहिन।
अच्छा- अच्छा!
त मां, मां हाणे रहंदी आहियां अॼु तव्हां कीअं चंद्रपुर पतो अथव?
न न चंद्रपुर, न। कॾि ॿुधो न आए, कैं साइड आ, हा नागपुर- नागपुर, नाग पुरो पतो आ, हा।
ऐं मुंजो गांव, हा पंज कलाक बस में अचणो पवंदो आ, पंज कलाक लॻंदा आहिन, चार मोरशी करे गांव आ। कैंखे न पतो आ, ॾाढनि ॼिणनि खे न पतो आ।
अच्छा अच्छा अचछा अचछा अछा।
तॾहिं सभिनीनि खे न पतो हुयो कंहिंखे बि।
ह
हा हा हिते माण्हू चवनि पिया, काथे आ, कहिड़े पासे जबकि असांजे हितां पंज कलाक आहे सिर्फ़। चार कलाक ट्रेन में।
अच्छा अच्छा अच्छा अचछा
त उनो न प ता खे
न न न, हेॾे नागपुर साइड जो हेड़ो कोई रहंदो ई न आहे न त हुते यानी हेॾो ख़बर ई न आहे। असां एम पी मां, असां भोपाल- भोपाल।
भोपाल ऐं भोपाल जी असांजी भाभी आ। न वॾी भाभी।
अच्छा अचछा
हा, हा भोपाल जी वॾी भाभी आ, नंढी भाभी कटनीअ जी आ।
अच्छा अचछा हा भोपाल कटनी, हा कटनी त ॿुधयल आ, कटनी ॿुधयल आ, हा।
कटनी, उमरिया, भोपाल, डबरा इहे सभु असां न माएट्र आहिन हिते। यूपी में बि सभु आहिन असांजा माइट्र, सावरे पासे जा। सभु यूपी में आहिन।
हा हा, सभु यूपी में, हा ह ह
ॿियो ॿुधायो, रोटी खाई छा खाधो आ?
रोटी हा अॼु असां गोभी पुलाव ठायोसीं, गोभी प पुलाव खाए वरतो सीं। हा हा हा हा
सिंधी कढ़ी! हा भहनि जी कढ़ी बि ईंदी आ न असांखे ॾुधनि ॾुध वारी क़ढ़ी।
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, दूर
कड़ीअ सां पुलाव ठाहींदा आहियूं असां।
अच्छा अच्छा अच्छा।
हा हलो असांजा ॾह मिंट थी विया आहिन, मां रखांव थी तहां कजो पो। ठीकु आ ॿी मिंटे खां पो तव्हां, न कटजो न कॾहिं कॾहिं मूंखे लॻे थो। त
अच्छा -अच्छा, कॾी -कॾी न कटिजो आ अच्छा- अच्छा चाची। अच्छा- अच्छा, ठीकु आ ठीकु आ पोड़ी ॾिया हा हा हा ठीक आ ठीक आ, पो वरी मां फ्री हा मां फ मां फ्री थी करे पो वरी री कयांव ती ती ह न ठीक आ, हा हा हा आंटी ठीक आ ठीक आ ओ हरिओम- हरिओम।